हलो!
जय झूलेलाल भेण!
जय झूलेलाल!
ॿियो भेण सभ कीअं? सभु सुठो आहे भेण
ठीक आ तां ॿधायो?
बढ़िया भेण बढ़िया! बढ़िया भेण! सभ बढ़िया हले थो जीअं भगवान हलाए जीअं बि
ॿियो नास्तो पाणी थी वियो?
न उहोई त पुछां थी नास्तो पाणी नानी थी वियव या न?
न भेण रोटी नाश्तो सुबुअ जो थी वयो, हाणें रोटी कयां ती।
हा रोटी त अढाई ट्रीं वॻे खाइबी आहे न, न?
हा भेंण, अढाई ट्रे थी वेंदा हिनि, बसि रोटी करे रखी आहे तूरी, चांवर, भिंडी फुल्को।
कढ़ी, चांवर? छा ठाहियो था रोटी? अच्छा तूरी, चांवर, दाल वारी, दाल वारी? सादी
तूरी, चावर, भिंडी सां
न न हिक तूरी दाल वारी ठहींदी आहे न चणनि जी दाल वारी? हा हा, उहोई चवां ती दाल वारी तूरी आ न अॼु मां, अॼु मां बि इह्योई ठाहींदम दाल वारी तूरी अंउं चांवर
हा, भिंडी बि रखी अएं भिंडी ॿारनि खे वणदी तनि।
हा।
हम्म।
तहां किथां ता दाल वारी तूरी ॿुधायो त मां बि, मां वरी ॾिसां अगरि मांजी आहे न त, मां ॿी तरह ता ठाहियां मां बि।
भेंण उवंई, जिंह दाग पचाए के टमाटर विझदी आंया, मसाला विझदी आयां बसि दाल त दाल खे अधु- मुंनो घंटो मां पिसाए रखंदी आहियां। पो चणंनि जी दालि में ठाहींदी आहियां, पो हुन जो अघु और पतो तव? सचु ॿुधायां ती तूरी दाल अगर न बि हूंदी तव न, अरहर जी दाल में ठाहींदी आं, छा त टेस्टी लॻदी तव अरहर जी दाल जी।
बढ़िया ठहींदी आ, अरहर जी दाल छा? अच्छा -अच्छा, ठाहींदमि हिक बार मां बि, मां त हमेशाह चणंनि जी दाल सां ही ठाहींदी आहियां।
न-न चणनि जी दाल भारी लॻदी तओ, अरहर जी दाल इल्हाइ हल्की लॻदी तओ, औ छा लॻंदी तव दाल? इल्हाई टेस्टी ठहंदी तव, हा पो उहंई दाग वाग पचाए बस मसाला वसा ला टमाटा वमाटा विझि करे भुने- भुने के दाल विझंदी आंया, दाल खे भुनदी आहियांस, पो तूरी
भाॼी कोई बि ठाहे, खाली मसाले जो कमाल न?
मसालनि जो बि, हथ जो बि कमाल हूंद
हा, हथ जो त हूंदो नी न मेन मसालनि जो बि हूंदो आ न, चवंदा हिन न सब्जी मसालो, हे मसालो, हो मसालो।
बिल्कलु -बिल्कु
हािस भॻवान जी बि क कि हुन हर मसाले, हर सब्जी जो मसालो अलॻि- अलॻि ठाहियो तई न?
जी-जी ॿियो छा? ॿियो छा? हाणें कल्ह परींहं मां वयमि
स्वाद अलॻ- अलॻ वठे न?
हाणें परीह वयमि पनीर मसाला वठणु, त भाई चए तो कि केहिड़ा मसा कहिड़ा मसाला खपई? शाही पनीर, पालक पनीर मसाल अलाए कहिड़ा- कहिड़ा पनीर चिली, पनीर खपई? मां चयमि नॉर्मल पनीर वारो ॾे तू, मुंहिंजे पास चिली पनीर आहे, शाही पनीर बि आहे, नॉर्मल पनीर, मटर पनीर हा, मटर पनीर।
मटर पनीर हा।
पो ॿुधायो? हिक पनीर में चारि -चारि मसाला, अलग- अलग टाइप जा। साही पनीर चिली पनीर।
इयं रेसिपी ॾिसां पई मसालनि जी, लेकिन कुझुहे हर मसालनि में अलग विझनि ता। की हर- हर मसालो अलॻि थी वञे थो। खाली हिकु- हिकु शइ जो फ़र्कु तव हर मसालनि में।
जी।
हा इन सां ई सांा ई मस त सभु नाला थी निकारे रखया तव रखया
हा, बसि नाला बसि चेंज आहिन। थोरो फ़र्क़ु बि आहे, मसालनि जो बि फ
स सामग्री उहाई पयदीं आहे, ख़ाली हिक-हिक शह सबहिन में अलॻ -अलॻ विझंन तों। इन सां मसालं जो नालो बि न करे रखंदी आ।
बसि -बसि, थोरो- थोरो हा, मां मसाला सभु उह ई हूंदा आहिन। बसि थोरो सो हुन में कुछ चीज़ पंहिंजी वेंदी आहे, जीअं छोला जो आहे, छोला मसाला अलॻि थी वियो, मटर उह सभु चीजनि जो अलॻि- अलॻि पाव मसाला थी वियो, पाव भाजी वारा हां, ॿियो ॿुधायो भेण?
मिठा आलू हेॾा ठहंदा आहिन। त मिठा आलू हाणे मैगी मसालो आलू में विझो न। एॾा बढिया आलू ठहींदा तव।
मैगी मसालो विझो, त मिठा आलू उहे थींदा ई न आहिन।
मिठा आलू लॻदा ई न त बिल्कुल मीठा न लॻदव।
बिलकुल-बिल्कुल अऊं बी गाल बी गाल अगर मिठा आलू लॻ दा बि थव न त हीअं कंदा कयो आलू कटे करे, नूण विझी करे रखी रखदा कयो।
हा ईय बि कंदा आहियूं। लेकिन जीअं माण्हू चवंदा न कीअं त लूण लगाये रखण जो। तुरंत माण्हू खे ठाइणा आहिन ह त उन में चवंदा आहिन की थोरो मैगी मसालो विझण सां टेस्ट बी थींदा थव, मिठो पन हटी वेंदो अथव बिल्कुल। जीअ माण्हू खे तकड़ हुजे सवेल जल्दी करणो हुजे, कि मुखे टाइम कोन्हे भईया जल्दी करणो आहे, आहे की न, हा। इनिशा चवंदा अनि कि मैगी मसालो विज टेस्टी आलू ठइंदा थव।
जी।
ॿियो भेण?
हा भेण, सही चओ ता।
ॿियो केहड़ी कहाणी ॿुधाईंदव।
ॿुढायाव कहानी मां त वरी भॻवाननि जे प्रति ॿुधाईंदी मांव उह ई टॉपिक ते।
तव्हाणे सभिनि खां पहले त ऊहो ई आहे न असांजे लाइ न।
बिल्कुल बिल्कुल।
हा। उने जी आसीसा हमेशा मथे ते हुजेस भले, आहे की न?
जी भेण जी त ॿुधायांव ती।
ह
सिंधी हिकु गीत त मतलब गीत छा मां ईअं ई नॉर्मली ॿुधायांव ती मुंहिंजो साथ जो सचे पातसाह मुखे तुंहिंजे आसरो आहे दयालू तू आहीं कृपालू तूं आहीं तूं स हान जो साहा माता आहें तूं सहान जो सहा मुंहिंजो सचे पातशाह मूंखे तुंहिंजी असुर आसिरो आहे मूंखे तुंहिंजो आसिरो आहे। यह राहां सचाई या सचाई जी जी तो दिखारे चल राह हमेशा सचाई जी ॾेखाइजो चाल आसांखे सिवणी सिखाईजों चाल हमेशा असांखे हे सुठी सेखाईंजो साईं चाल असांखे, असांजी ॾिसी हुए पई दुनिया वाह भाई वाह भाई करे हे गुरू आ वाह भाई वाह करे मुंहिंजो सचे पातशाह मूंखे तुंहिंजी आसरो आहे, तूं दयालू तूं कृपालू, तूं आहीं साहन जो साह मुखे, मुखे तुंहिंजो आसरो आहे
सतगुरु जो अहिड़ो रंग चढ़ी वञे मूंखे जीअण जो, जीअण जो ढंग अची वञे, सतगुरू जो ऐड़ो रंग लॻे कि मु मूंखे स स मूंखे जींह मूंखे हुनन जी ढंग सुट अची वञे न न कि फिकर हुजे न कि फ़िकर कर न ही चिंता हुजे न ही काहीं परवाह हुजे जे मूंखे ना हीं काहीं परवाह हुजे मुंहिंजो सचे पातशाह, मुंहिंजो सचे पातशाह तुंहिंजो आसिरो हुजे दयालु आ तू कृपालूं आ तू आहीं तू सत जेे पातसा तां?
असां
हैलो
हा, तव्हांजे गुरूअनि हिन गुरु नानक जे बारे में ॾाढा ऐं उ तव न?
हा- हा भेण, थोरो घणो ज्यादा न, थोरो घणो।
न ई सब गुरू नानक जी कथा जे बारे में कथा जी
जी, जी, सुठो लॻदो आ भेण, ॿियो साईं जन, गुरूनि जो इहो थोरो सो, उनहीन जो बि आशीष हुजणु खपे असांखे।
सही त चवां तं थी उहो ई ह न? चाहे चवंदी आ नाला अलॻ आं न, गुरू त हिकु ई आहे न?
आहिनि त गुरू हिकु, बसि नाला अलॻि- अलॻि आहिनि। मनू त मन त ॾिसो चैंदा आहिनि, माता रानी जा नव रूप आहिनि, ठीकु आहे? त माता आहे हिकु न? आहे त सेरा वाली माता हिकु। उन्हीन जा नाला बस अलॻि -अलॻि अथव।
सही ॻाल्हि आ।
नाला पतो तव भेण? माता रानी
पंज उंॻरी बि हिकु बराबरि आहे त कोन, आहे त हिक ई हथ में पंज उंॻरी न?
बसि उहा ई ॻाल्हि आहे। आहे त हथ में हिकु, हिकु आहे त हिकु ई हथु। जी, जी भेण, त माता जो नालो तांखे भेण पतो तव? माता जो नालो तहांखे पतो तव्? नव माताउन जो रुप पो जो न, माता रानी जो नव ना, नव रूप आहिन, उन्हि जो नालो पतो तव्?
न न थोड़ो भुली वेंदीयां, तहां ॿुधाए रखो त याद थी वेंदो ॿीरा।
जी, मां जी-जी, हिक पहली माता कुसमांडा माता थींदी तव।
ठीक आ।
ॿी मााता चंद्र घंटा मााता आए, ट्रीं मााता ब्रह्मचारणी तव। चौथीं माता सैलपुत्री तव, पांचवी माता कात्यानी तों। छठवी मां, पांचवी माता स्कंदधी माता तव्, छठवी माता कात्यानी तव, सांतवी माता काल रात्री तव। काल रात्री मां भेण, ॼणदाओ काली माता जो रूप तव, जी। आंठवी माता कालरात्री तौ, नाई माता महागौरी तौ। सभ माता हिक ही अथव।
चवां त थी, खाली नाला अलॻ पैजी वेंदा एन न।
बस
बस, हाणे जींयं जींयं ज़ात पात में बि चैंदा एन न, हे सिंधी आहे, हे ॼट आहे, हे भइयो आहे, खाली नाला जाती त अलॻ आहे न, हा, आहे त उहईं अंदर सब सभिन जी आत्मा न, आत्मा सभिन जे अंदरि उहई आहे न। ख़ाली नाला और भाषा ई अलॻ थी वई आ न।
बस भासा अलॻ भेण, अंउ थोड़ो सो ॾिसो मतलब आत्मा हिक ई थींदी तव, लेकिन बस हिक चीज ॿुधायां थी, हिक मूंसां ॼट थींदा तव, हिक हिंदू थींदा तव, चार भाग चार भाग में बटल तव, हिक सिख तौ, हिक ईसाई तव, हिक ॼट तव, हिक हिंदू तव।
हा
हे चार भाषाऊ, चारन में रूप बदलल तव, इीअ चीज़ ध्यान में ॾिजो, बस आत्मा सभिन जी हिक हिक आहे, तहां मां सभ हिक आहूं, बस रूप उन्हीं जा अलॻ अलॻ
हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई आपस में आयां भाई भाई, हा न
बिल्कुल बिल्कुल, आऊं त भाई भाई, जी जी।
चंवा त थी, आत्मा त परमात्मा हिक ई आहे न अंदर में, न
हा, आत्मा परमात्मा हिक ई आहे, जी जी बिल्कुल सही चौ ता भेण।
अ हिक नंढ़ो ॿार व्यो हली, मतलब इनीं भॻवान जे हुनमें। मतलब चवां ती, हिक स्कूल में नंढ़ो ॿारु पढ़ंदो हुयो, हां
जी जी
हुनखे मास्टर चै तो, की मां तोखे हिक हिक सूफ़ ॾींदो मां, हां, ॿुधाइ तूं भॻवान काथे आहे? कंहिंजे अंदर आहे, भॻवान कंहिंजे अंदर आहे, काथे आहे? त हो ॿार चए तो की, मास्टर जी मास्टर तहां ॿुधायो, मां तहांखे ॿ सूफ़ ॾींदम, भॻवान काॾे कोन्हे? कंहिंजे अंदर कोन्हे?
जी
मतलब ॾिसो न, नंढे ॿारन उनखे भी एतरो ज्ञान आहे न, हुन चईं भॻवान काथे आहे, त मां तोखे सूफ़ ॾींदीमैं। त भॻवानु घटि घटि वासी आहे न? न-न हुन नंढे ॿार खे बि, मां तव्हांखे ॿ सुफ़ ॾींदोमांव, तव्हां मूंखे भ भॻवान कंहिंजे अंदरि? आहे, सभिनि जे अंदर आहे न?
आहे त सभीन जे अंदर आं।
उहई चवां थी न की, इय बि नंढे -नंढे ॿारनि खे अॼुकल्ह हेतिरो उहो थी वियो आहे। की हर शहर में अॼुकल्ह मतलब फॉर्वड थी विया आहिनि न?
उहो आहे, पर थोरो सो पेरेंट्स जे मथांउ बि थींदो। तव माउ पीउ जे मथां बि थींदो तव्, माउ पीउ खे। असां -असां पंहिंजे ॿारनि खे इहा ई शिक्षा ॾियणु खपे की, सभु चीज़ हिकु ई आं। सभिनि खे हिकु जहिड़े, हिकु नज़र सां ॾिसो। कोई ग़रीब अमीर इहे सभु न ॾिसो। अमीर ग़रीब ॿार अॼ कल्ह ॾिसंदा हूंदव मोबाइलनि में, टीवीनि में? की छूत इीअ सभु करनि था।
असांजे माई कम करणु ईंदी आहे। कॾहिं पंहिंजी धीअउ खे, कॾहिं पुट खे, वठी ईंदी आहे। तव्हांजी धींय? चंदीआ अचमासां गॾु वेह, टी वी ॾिसो, अचमासां ॾे खाई संस्कार ई त आहे भेण पंहिंजा न?
बिल्कुलु- बिल्कुलु, माहिंजे घटि माई ईंदी आयव, अॼु ताईं हुनजी धीउ मुंहिंजी धीअ सां ज्यादा हुन्दी। यस पोइ छा करे? अव ईंदी तव, मां कुछु न चवंदी आहियां। मां ठीकु आं। होली - होली सभु खेॾंदी तसि अची के, निकिरी हाणे न कंदी आहे, उहो माई कमु। पर हुनजी धीउ जाथे मिलंदी तसि, ताथे मांजी धीउ सां ॻाल्हाईंदी आहे।
हम- हम।
बसि ॾिसो भेण, छा आहे अॼुकल्ह बसि प्यार तव। अॼुकल्ह प्यार जो रिश्तो तव, ज़रूरी कान्हे खून जो रिश्तो ई साथ ॾींदो? अॼुकल्ह खून जा रिश्ता नथा ॾियनि।
न न न न सही चओ था। ह मतिलब जो जेको पा साथ ॾे, उहो ई सभिनि खां वॾो आं।